हेलो
जी नमस्कार
नमस्कार की करैत छी?
जी हम तऽ कुछो नहि करै छी अहाँ की करै छी अभीे जगले छी हम।
भिय जगले छैयू की की बनबै छी सूबेरे सूबेरे?
आऔर सवेरे सवेरे खाना मे बनै छैय भात दाल तरकारी बनय छैय अब देख देखु ने मातााजी की बनावे छैय हमरा ते न पता छैय। बन छैय हमरा खयाल से त इे लागे छैय कि इे बना छैय। अहाँ अपना बताउ ने अहाँ की बनाबै छियय?
हम तो आभी लौका कट ले छै आब ओके जाइ छैय सब्जी बनाबै छैय तऽ अपने खाइ छैय लौके सब्जी?
हँ खाायए लेबै छी कोनो समस्या तऽ नहि भेल छैय।
ह रहु अपने पसन्द से आज खाना बनाउ।
जी देखु ने मम्मी के तऽ कहिले च मात जी जैसे ब बना छी ओस देखू बन गेल छै तऽ जिन्दे बात छै आओर बताउ ने अपने मतलब क अहाँके परीक्षा परीक्षा छै क हमरा जाय के छै नौतीहारि लागल छै
एग्जाम छै काज
पता नहि छै अभी मम्मी तऽ बोले छै न देखे छिय कि हमर परीक्षा छै कि नहि कोनो रस्तो नहि छै देखे के तऽ हम अहाँके क बताउ
हँ आ हँ सुनले छ किया जैस एग्जाम होइ छै
ह सुने छी कि आज परीक्षा छै
हँ
ओ अहाँके खाना नीक ढङ्गसँ बनाबै भ आब जाइ छै
ह खाना तऽ बनाबै आ जाइ छै आम तऽ खुद बनाबै छै लौका के सबजी काट लेले छै आ ओके जाइ छै तरकारी बनाबै छै तऽ अपने ने
न भतर न खााय छी तऽ अहाँके तऽ खेना भऽ गेल होइ छै
न अबीए तऽ लौका कटले छै अपनो जाइ छै बनाय छै तऽ खाइ छै
ओ अभी न भेल छै न
अभी न भेल छै अभी तऽब बनेबे नहि करै छै अपने न बनावइ छै खाना
नहि हमरा उतना नीक ढङ्गसँ नहि आबै छै बनाबै तऽ हम नहि बनाबै छी
बनाबइले छै न
ह्म मतेजी बनाबै छी अहाँ एकदम नीक बात कहै छी
हँ तब तऽ खायके बड़ा मन करै छै अपने के
हुँ खायके तऽ नीक मन करबो करै छै अहाँके नहि करै छै की
तो लागै छै अपने के न
जी जी खूब नीक बनै छै नु खानवा तऽ नीक लागै छै की अहोके तऽ नीक खाना नीके लागैत छै
हँ ओ तऽ हबै करै छै नीक खाना तऽ नीक लगबे करैय छै
जी उहे तऽ अहाँके अपन बताउ न तबियत सब नीक छै
हँ सब नीक छै अपने के तबियत सब नीक छै
जी हमर तबियत सब तऽ नीक छै सुनै छी कि एक जमाना में बड़ा तबियत लोक के खराब होइ छै
हँ ओ तऽ होइ करै छै तबियत खराब होइ छै
ओ अहोंके तबियत खराब भऽ गेल छै की
न हमर तबियतना बरा भ गेल छै अपनेके तबियत खराब हो गेल छै का
न हमर तबियत नहि खराब होबै छै तनी मायूसी आग गेल रहै छै त न लो के कर्जा हो गेल छै कि समझे नहि आबे छै कि की होइ दिमाग कहै छै साथ जाइ छै हँ ओहो तऽ अहाँ एकदम नीके बात कहै छी हँ ओ ओरसब बताओ न आओर और सभ नीक छै अहाँके
हँ सब नीक छै तऽ आज कथी के एग्जाम छै
पता न छै हमरा तऽ न पता छै क आजु कथी के एग्जाम छै कालू कथी के रहै छै ठीक हइ देखू ने चौथीके एग्जाम रहैय छै लिख के आ जाइत छै
पढ़ले छै
पढ़लउ न त छै न तऽ पढ़ने रहै छै त दिक्कत कहा रहै छै आजू से पढ़ाइ स्टार्ट करै छी बोलै छै कि कैसे पढ़ाइ करै छै हमरा कुछो खरीदे के जरूरत न छै
न अभी कुछु न खरीदे के जरूरत छै कि
आ इ त हिन्दी इ सब के कहानी इ सब कहै छै इंगलिश ई सब के तो ओ सब पढ़ै छै सब मतलब मिल जाइ छै हमरा
हँ नोटस मिल जाइ छै पढ़ लै छै हो जाइ छै
आ बुझा जाय छै नोट से बिना कहानी के ककि मोबाइलवा से तऽ न पढ़ले छी तऽ हो जाइ छै
हँ हो जाइ छै खाली पा कहानी पढ़ ले छै न तऽ हो जाइ
ह्म
टारगेट रहै छै ओकराके रिविजन कर लै छै तऽ लिखा जाइ छै
तब तऽ उहे करैय छी की
हूँ हूँ खाली राइटिंग अच्छा हो जाई छै तऽ बहुत हो जाई छै
रइटंगो तऽ हमर नीक न छै
हाँ लिखाई अच्छा कर लै छै तऽ ठीक हो जाइ छै नंबर ज्यादा आ जाइ छै
अच्छा तऽ ठीक नीक छै तऽ हम कोशिश करैय छी से पढ़ाई करै छै डर लागै छै आराम से पचत्तर परसेंट पचहत्तर प्रतिशत नंबर आ जाइ छै तऽ हो जाइ छै की
हाँ पचहत्तर परसेंट आ जाइ छै ज्यादा बड़ा बात ना होइ छै
ह्म नहि त तनि मेहनत करैत छी आब देखैत छी कि की होइत छै एकबार हो जाइ छै तऽ नीकेस फेर की
हाँ हाँ हो जाइ छै ज्यादा टेंशन नहि लै छै मेथ पर ज्यदा ध्यान दै छै ओ ओहिमे नम्बर ज्यादा उठै छै नहि तऽ
अच्छा मैथू मे नम्बर मैथिलीमे नम्बर जादा उगै छै ना
हाँ मैथिले पर ध्यान देय छिय ओहिमे सबस ज्यादा नम्बर कटैय छै तऽ ओहिमे न बरह अगर आ जाइ छै अच्छासँ ने तब पचहत्तर परसेंट आ जाइ छै
ओ तब तऽ आइए जाइ छै हमरा मैथो मैथोमे तनी मनी दिक्कत भेल छै लेकिन बढ़िआसे कोनो समझा देबै छै तऽ हमरा कोनो दिक्कत न भेल
हँ तऽ घनी तना खाली समय जाइ कि नहि छै आ ज्यादा अपने के अंग्रेजी त तऽ क आइयो जाइ छै अच्छासे
ह्म अहाँ तऽ एकदम नीके कहै छी
तऽ अंग्रेजियमे नम्बर व उठा लैत छै ज्यादा अस्सी पचासी क लै छै
अच्छा तऽ ओएहल सोचै छी आ करैय छीयै आओर की
हाँ ना होइ छै तऽ इंग्लिशके क्लासे खले लै छै
इंगलिश के कहाँ मिले छै यूट्यूबो पे तऽ सब पढ़ाई होइ जाइ छै आजकल
ऑफलाइन क्लास खोलेय छै ओपर टेस्ट उस्ट होइ छै ने तऽ पता चलै छै कि आ आज कितना नम्बर अबै छै कितना नम्बर नहि अबै छै तऽ पढ़े मे मन लग जाइ छै ऐसे पढ़ै छै तऽ ओतना नाम मे नीक लगैय छै
जी जी हम समझै छी
हमे टेस्ट उस्ट दैय छै न तऽ त पढ़यमे मन लगैय छै
ओ तऽ हम सोचै छी देखैत छी की होइ छै
हाँ देख लै छै कोची लंग हइ कोची लंग अच्छा हइ छै तऽ पढ़ लिख छै या नीक नीक कोचिंग छै इंग्लिशके
जे तऽ मतलब कि उहैं पढ़ लए छी न
ह हिन्दी अंग्रेजी होइ छै न ओ पढ़ा देे छै आ टेस्ट उस्ट लए छै तऽ क पढ़य मे मोन लाग जाइ छै
ओ अच्छा
नम्बरबा ज्यादा तऽ यही दुनू मे आबै छै इथियामे अहिन्दियामे आ अंग्रेजियामे
अच्छा तऽ देखै छीयै की होइ छै हो जाइ छै तऽ हमहुँ मतलब पढ़िये लेबई छी
हँ एह दुनोमे नंबर अच्छा आ जाइ छै न तब पचहत्तर परसेंट तऽ निश्चित आ जाइ छै ज्यादा बड़ा बात न होइ छै
तऽ ठीक छै तऽ क लेबै इंगलिश में तऽ जादातर ह उन कविता सबके पूछे छै की तऽ हम पढ़ लेवे छीय अएकदम एकदम से कर लेवई
न कहै छी न होय पाइ छै हम बत था दै छी अपनेके की कहैछी अपने पढ़ ले छिय तऽ अपने के समझ मे न न अबे छै कि कइसन कइसन क्वेश्चन पुछे कैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेय छै दिक्कत होल छै हँ ई हमरो प्रॉब्लम होइ छै तऽ हमहूँ तऽ पढ़िए लै छिय अइसहीए प्रॉब्लम सभके होइ छै तऽ कोचिंगवा धर लए छै ने एसब प्रॉब्लम सॉल्व कऽ लै छै
ओ
हँ तऽ हो गेल छै
तऽ मतलब कि कोचिंगुआ तऽ कोचिंगुआमे कितना रुपैआ लाग जाइ छै अहाँके सकुछो मतलब अन्दाज छै
हा दू हजार रुपआ लै छै दू हजार पच्चीस सए तऽ लेबे करई छै होइ जाइ छै
ओ पढ़ा दै छै अभी
हँ अभी स पढ़ा दय छै
कोन कोचिंग तनि हाम् बसादइ छी ओहिमे जाइ छी एक महीना ओ म में छी एके घण्टा न रोज जाएके होइ छै
आ चालिस मिनट जेबे करै छै चालिस मिनट तऽ हो जाइ छै क्लास
अच्छा तऽ ठीके छै जाइ छी त की क सकै छी खाली अन्दाज हो जाइ छै कि कइसन कइसन पढ़ाइ होएई छै की
हँ कसन कसन पढ़ाइ होइ छै खाली देख देख ले छै ई देखै छै कि कहानी पूछै छै तऽ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछै छै
अच्छा तऽ उहे करै छी हम
न होइ छै तऽ एगो औरई हमरा लंग किताब छै अबै छै त हम् अपअपने बता दै छै
ना तब हो गेल छै अभी मतलब पढ़यके सोचै छी कि अब तनि पढ उरके नम्बर उम्बर लाबै छी
न अगर हरस् हर कविता के समरी याद हो जाइ छै सात आठ गो समरी याद कर लै छै तऽ इंगलिश मे अस्सी पचासी नमबे आ जाइ छै आसानी से आ जाइ छै
त याद तऽ करीए लेबै छै एगो अन्तिमे मौका छै याद
दू दू पेज याद हो जाइ छै दू दू पेज अढ़ाई अढ़ाई पेज
हँ
हो जाइ छै
हँ हो जाइ हँ हँ हो जाइ छै ई तनी मनि लेकिन दिक्कतो होइ छै
आ दिक्कत तऽ होबे करै छै
हमरा हमरा तऽ लिख लिख के न याद होइ छै ऐसे न न याद होइ छै जल्दी ओ जितना याद परै छै ओकरा लिख उतना लिख लेबै छी
हँ तऽ त‌इका तैके लिख लै लिख लै छै तऽ हो जाइ छै हम अपने के अथी भेज दै छिय एगो समरी भेज दै छिय लेटर तऽ अपने होइए जाइ छै समरी आबै छै लेटरबा त एगो दुगो त ए दूगो बता दै छी हम हम अइसे अथी फोटो भेज दै छै